केहेन छी अहाँ
बात क
हलो
आ
कतऽ सँ छी अहाँ दीदी।
हम मधुबनी सँ
मधबनी मे कतऽ
मधबनी जयनगर बुझै छियै।
हँ हँ जाय ज
आं ओहे जयनगर लग
अच्छा अच्छा
हुॅं आहा अहाॅं कतऽ सँ बजै छी -दिल्लीमे
हुॅं
हँ
छी नवादा बैगिनी नवादा सॅं
तहन की सब होइ छै हऽ सब चीज ठीक एय
अच्छा गरमी केहन ऐछ
गर्मी तऽ एम्हर बहुत गर्मी अइछ खूब गर्मी
त बारिश सब नय होइए
आऽ
पैइन सभ नय होइए
पैएन होइ छै लेकिन गर्मी बड दैय छै
अच्छा अच्छा
ह बड गर्मी दै छै एम्हरो
ओर खानासब भऽ गेल
हँ भऽ गेल खाना सब आब एतेक आब तीन बोजे या
हँ हँ
हं खाना पीना भऽ गेल
जमाए सब आयल छैथ आ आहाँ
ओर सब बतबियौ
ओर सब सब बड़ सुन्दर यइछ बड नीक हमहुँ बहुत परिवार मका छी
अच्छा अच्छा
ह तऽ दिय पुता दूटा पुतोह ये पोत दूटा नाती पोती यइ तीनटा दूटा पोता ये बहुत ये
बढ़िआँ ऐछ मोन लागैत हैत
ह बड मन लगैया बड पलिवार मका छी
ह हूँ नीक लागैत हैत
ह दूटा बेटा यऽ बड़ बढ़िआँ अपन बड़ सुन्दर
चलू
तऽ
बढ़िआँ ऐछ अहाँके
आ एखन भिन भिनाउज किछ केने भेल ये बड सुदाय आ समटल पलिवार हँ भगवती के दाया
हँ ओ बुद्ध ज्ञान सबके बराबर केने रहथुन भऽ गेलै हँ ओयमे कमी होइ छै तखने ने ओ सभ होइ छै
हँ हँ हँ तेइ सबमे बड नीक यइ
चलू नीके रखतैथ महादेव
महादेव के जे महादेव स
हँ हँ सबके खुशी खुशी रखियौ मिलनसार रहेन तबमे ओर की चाही
ओर नय ऐछ आ एहि मे महादेव ने किछु लऽ किऔ एलै आ ने किछु लऽ के किऔ जाय छै
हँ हँ
मिल पैंतो नहि दुनिआँमे सबटा छै
हँ हँ हँ
परिवार शान्ति रहल तऽ सभ चीज सुन्दर लगै छै
चि सुन्दर लगै छै
तहन आ आ आर सोब सब बड़ड सुन्दर यै
अच्छा
बड़ सुनन्द यै
आओर बतबियौ खाना कि की सब बनेने छलहुं, ओ सब बनेने हेतैत
हँ खाना आ पुतहु सब करैत छैथ
हँ
दालि भेला भात भेला आलू आ सोयाबीन के सब्जी आ तरकारी बनाए लाग बनेलहुं हँ तकर बाद से अथीवला जमाय आएल छथिन कै नै
हँ हँ
तऽ हुनका लए तऽ बुझले यै ब्राह्मणके
हँ भऽ जाइ छै जमएलए बहुत भऽ जाइ छनि पाक
सभ अपने बनलै आ सभ अपने नहायल पूजा करैत छै ल पूजो करमे तऽ दू घण्टा समयए लागि जाइ छै
हँ हँ
बेरा बेरी
भएह बहिन सभके खाइते पीबिते टाइम भऽ जाइ छै सेएह
हँ ओ तऽ भौए जाइ छै पैघ परिवार मे तऽ नीको बहुते लागैत छै ने सब हैं हैं हीं हीं केलथि हँसी मजाक
कनी काल भूखलो रहत तऽ नहि बुझाइ छै जे भूखल छी
पता नहि मेन छै पैघ परिवार मे ने दीदी पता नहि चोलत कोना टाइम पास भऽ जाइ छै काजो भऽ जायत आ टाइमो पास भऽ जायत लेकिन पता नहि चलत
नहि चोलै छै
नहि चलैत छै पता नीक लागैत रहैत छै तहिमे बच्चा वाला घोर में तऽ आओर कतैक जल्दी टाइम पास भऽ जाइ छै
चारि टा पोतिऐ भए गेल दूटा पोता भए गेल तकर बाद दूटा पुतोहु भैलि
हूँ
बहुत परिवार यै अपने दुनू प्राणी छी
बौआ सभ बाहर रहै छथि नय
नहि बौआ सब बाहर यै अखन
अच्छा नय छै
हँ एटा बड़का बेटा गामे पर रहैय एखन
हूँ हूँ
आ छोटको एखन इतना ना तबियत खराब भऽ गेल छोटका के तऽ घरे पर ये
अच्छा अच्छा
ओए दुआरे
चलू कोनो बात नय हँ तऽ ओ जरूरी छै ने रहनाइ
घरो पर खेती बाड़ी छैय नऽ
ह आ गाँम पर एक आदमी के रहनाइ जरूरी रहै छैन हऽ
तहन तऽ एक आदमी नय रह रहते तऽ केना चलतै काज हू आ एतेटा परिवार मे तऽ एकटा पुरुष के रहनाइ जरूरी रहै छै
हूँ हूँ से भऽ जाइ छै
हऽ
उएह जयेनगर लुका एगो उम्हर भौजी छैथ दुल्ली पट्टी के
दुल्लीपट्टी तऽ हमर नैयहर ये
हँ तऽ दुल्लीए पट्टी मे ओ डीलर साहेब छथिन ने किछ नाम छियेन हुनकर
ह हँ हाँ डुलीपटी टी म हमर नैयहर ये
आए
दूलीपट्टीमे हमर नैहर यै
अच्छा अच्छा
हँ आब ओसभ तऽ न ओ सब तऽ नवजुकक छथिन नै हमस तऽ पुरान भेलो
कोनो बात नय छै तैयो जान पहचान भए जाइ छै नऽ
वएह होइ छै नऽ
सब एक दिन पुरान होइ छै नऽ दीदी
तऽ उएह होइ छै कि आर की होइ छै
हँ नया थोड़ी नय सभ रेह जाइ छै
नय
सभके समय अबै छैन धीरे धीरे ढलै छै समय
एत लोक की कहै छै जे प्रतिष्ठे बुढ़ होइ छै
नय नय एना नय होइ छै हऽ ओ आब कहै ल की कहबै मुँह छै लोक किछ बाइज लै छै बज बजयवलाके रोइक थोड़ी ने देबै
नय
बजे वला के केओ रोकलकै आ भगवान नय रोकै छथिन हम अहाँ तऽ इंसान छी ठीक
होयइते छै कि
हँ भगवान कहै छथिन जकरा जे मुँहमे अबै छै बाज दहीन
बाज दही
हम अहाँ तऽ इंसान छियै तऽ हम अहाँ केनाक कहबै नय बाजै लऽ
आ याह सभ छैय याह सभ होइ छै टाइम पास
आओर देखियौ दीदी जे जे कहो है
ओते जे नैय बजतेमनुष्य तऽ विकारो नैय निकैल सकैत छै
बीमार पैर जेतै ने अन्दरसँ आदमी एकदमसँ मतलब ओ मुग्ध भऽ जेतै
हूम होइते छै कि एते कहलाास से ओ की भए जाय चतऽ जेना च
आ इ दस आदमी सब बातो केनाइ जरूरी रहे छै
बड्ड बड्ड
ई जे ई अथी जे एप जे उपलब्ध भेलेई हमरा तऽ बहुत खुश इ लागल जे इएह लथे लोक जे अकेलेमे रहैत हेतैथहुनका लेल बहुत नीक
बड्ड नीक ज क निकाल जे टाइम पास भ न बतिया लेलक चैर गोटास सब बात भ जाइ छै तऽ बड्ड नीक लगै छै कतो भोज जे होइया
हँऽ
लोक जे जाइ छै खैय ले तऽ कथी लए जैय मने अपना समाजमे सबके दर्शन हैत एहन पैघ बुझाइ छै किछ उहासभ होइ छै की आर कथी
बहुत नीक लागैत रहै छै नैय इसभ चीज लोककेँ
बड्ड नीक
हुम्म ई हमरा बहुत नीक लागल ऐप के सुनलियै
हँ खुशी भेल कि ना इ हासभ रहक चाही हम हमरो खुश बुझाइया
हँ
हमरो बहुत खुश लगैया
हँ बहुत खुशी भैल नीक लागैत रहै छैय नैय एक दोसर से लोक बात केलक लोक कहै छैय टाइम पास करै छैय हाऽ
हम बेसी पलिवार में के छी तऽ हमरा बड्ड नीक लगैया हम भैर दिन अच्छा हम सभ तऽ बतियाइते रहै छियइ हमर बौआ कहथिन की माँके फोन धरा दही तऽ माँ हमर भैर दिन बतियाइते रहतौऽ तऽ हमरा नीक लागैया ने उम्म
नीक लागैत रहैत छै ने लोकके बात करय मे आ कते लोक सोचत जैय आ ओना ओनाहु देखियौ आब जे बात नहि करैत छथिन तऽ झूट्ठोके केओ एतनि तऽ ओकरा लेल तऽ बलर बलर करबे करतैयथ और किछ ने किछ बत
किछ ने किछबतियात ओ झगड़ा के जड़
ओएह ने ओ चुगली करयसँ नीक छै ने ई मे लागि जाओऽ ई कते नीक वला बात भेलै अपन घरक बात विचार अपन परिवार केहन अइ हुनकर परिवार केहन छैन ओहोसँ लोककेँ किछ किछ सीख भेटैत छै ने जे हुनका घरमे एतेक ज्वइंट फैमिली छैन कतेक नीक बात छै खुशी लागै छै लोकके हँऽ
खुशी ईसभ कथी होय छै खुशी अबै छै
आ खुशियो अबै छै आ दीदी सीख भेटै छै ने यदि ककरो घरमे हँ केकरो घरमे जदि मतलब फैमिलीमे नै रहैत हेतैन अथी मिलनसार तऽ ओ सोचैत हेथिन हुनका घर मे छैन तऽ हमसभ किया एना रहू
उएह ने
सेहोक्षभ जाय छै ने जे हमु सब तहन किया नै मील के रहब एखोनको समय मे बहुत तेहन छथिन जे ज्वइंट फैमिली लऽ कऽ चलै छथिन तऽ लोकके शौख लागै छै ने
तऽ उएह त की ओहि लए ने कहलहुं हें जे हमहुँ बहुत परलिवार मे के छी एखन सब यै एकेठमा बड्ड नीक लागै या
ओहे ने बहुत नीक लागैत हेत
ह
नीक लगै वला एतऽ बाते भऽ जाय छै
बड नीक हमर आ समेयो पास बौआ एहेन भऽ जाइए
हँ हँ अहाँके बजनाइ हमर एगो मैझली बहिन छैथ हुनकर साउस जकाँ आवाज लगैय अहाँके पूरा ओहो ओनाही बजै छथिन ओहो उम्हरेके छैथ अरेरके
हँ कहू ने आरेर सब तऽ आरेर के एकटा हमरा सबके पुतौह हेथिन
हँ हुनकर अरेर छैन नैहर
ओ पुतौहे लगथिन
हुॅं अरेर छैन हुनकर नैहर सेम बजनाइ अहीं जकाँ यऽ तैं अहाँके आवाज हम सुनलौ तऽ हमरा कनी काल कन्फ्यूज भऽ गेलौ जे आवाज सुनल जानल पहचानल लगैय लेकिन फेर देखलियै नै एहि पर कार्य ऐप पर‌ एल छै त कहलियै नै बात करै छियैन
गाम दू होइ छै लेकिन मनुष्य तऽ एक
लोक एके होइ छै हँ सही बात छै सही बात छै अपन अपन विचार लोकके होय छै सबके सबके सोच सब रंग रहै छै
सब ऱगके नै रहतै तऽ दुनिआँ चलतै
चलतै सही बात छै सब रंगके लोक भेनाय जरूरी छै किया तऽ केकरा पर केहन माह अथी विपैत पड़ै छै केकरा पर केहन खुशी भेटै छै
छैहे की
झेलऽ पड़ै छै ने लोकके पृथ्वी पर की छै सब रंग के लोक छै आ नै रहतै तऽ फेर बुझतै केना एक दोसरके
केना बुझतै नै नै बट इएहे सब तऽ छै लोकके मनुष्यके जिन्दगी मे
की
तहन की सभ होय छै अहाँके
अ हमरा अहाँके दूटा बुच्ची छैथ एगो बौआ छैथ दुनू बुच्ची पैघ पैघ छैथ बौआ साढ़े तीन साल के छैथ
आ
आ बुच्ची एगो छैथ तेरह सालके एगो छैथ एगारह साल के
तहन
आओर बौआ हँ आ बौआ अहाँके छोट छथि कनि लेट लागल बौआ मे
हँ
इलाज सब करेलाके बाद भेलथि
ह भैया जाइ छै
हँ से छै जहिया लिखलाहा रहै छै त तहिया होइते छै लिखलाहा हँ सब हुनकर क्री प्राचियन